हँ कहियौ हेलो कहू हँ जी सुनि रहल छी कहू बढ़िआँ छै अपन
की हाल बढ़िआँ छै अपनो और सभ कीसभ होइ छै जी हँ साथो नमस्कार स्वागत है सभी को आर्डर ट्वेटी फोर सेवन बिहार भऽ गेलै ने
हँ बाजू
अगला
नैय एखन नहि भेलैए आब तैयारीमे छियै नहेबै ओकर बाद नास्ता करब बारिश तऽ एखन नैय बन भऽ रहल ह नहि बारिश तऽ एखन नहि भऽ रहल ह लेकिन मौस सम बनल अइ कखनो भऽ सकैया
चूड़ा दही के जलखै भेलै या
नैय एखन जलखै नैय भेलए नैय जलखै त एखन नैय भेलै
हँ एखन खेत सभमे रोपनी होइ छैय तऽ डोका तऽ खूब भेटैत हैयत
हँ हँ एखन खूब भेट रहल छैय डोका
तऽ डोका खाय छी कि नहि आहा छै
हम तऽ नहि खाइ छी लेकिन लोकके नीक लागैत छैय
दरभंगा के दरभंगाके मौसम केहन एय
मौसम बड सुन्दर यै बादल लगल यै हावा चलि रहल यै
मड़ुआ के उपजा होइ छैय कि नैय
हँ हँ मड़ुआके भी उपचा होइ छैय
अच्छा
अहाँसभके मड़ुआ रोटी नीक लगैए मड़ुआ रोटी माछ ई सब तऽ मिथिला के प्रसिद्ध भोजन छैय
हँ हँ हँ सही बात कहलियै इएह सब त शान छैय मिथिला के
मरुआ रोटी मकई रोटी चौरक रोटी हँ मखानक खेती तऽ मिथिलामे मखानक खेती तऽ मिथिलामे खूब होइत छैय
हँ हँ खूब भ रहल छैय
मिथिला हाट कहियो गेलैह है की नहि
हँ गेल छी
मिथिला हाट केहन लागल
बहुत नीक लागल
किछ मिथिला हाटके वर्णन करियौ
मिथिला हाट मे जे पुरा पौराणिक परम्परा छैय वएह चीज के दर्शायएल गेल छैय
सब किछ नैय नैय जे सब मैथ मिथिलाके बारेमे जिनका नहि पता छनि ओ इए आबि क मिथिला के थाली सेहो भेटे छै जाहिमे मरुआ रोटी माछ मतलब सबटा मिथिला के जतेक भोजन छैर ओहि थाली मे सब रहै छैय
जी जी जी
त सभसँ आग्रह निवेदन जे नैय आयल छथि मिथिलाके अगर भ्रमण करयके छैय तऽ मिथिला हाटमे सभकिछ छैय चूल्हा भनसाघर तुलसी चौड़ा आङगन सब किछु हँ जाँच सिलौट लोढ़ही मतलब जे सब सबटा छैय उखड़ समाट सब किछ
जी जी
बिलकुल एखन एखन तऽ गाममे उपनयन मूड़न खूब होइत हेतै
हँ एखन खूब भ रहल छै एखन दिनो छै उपनयन मूड़नके
खूब भोजो होइत खूब भोजो होइत हेतै
भोज होइ छै खूब भोज गामक भोज के त पूछू मत
चूड़ा दही आमके भोज होइ छै कि नहि
हँ चूड़ा दही आमोके भोज होइ छै
आओर उगना महादेव गेल छी कि नहि
हँ हँ हुनकर उगना महादेव के ऽ मिथिलामे रहयवला दर्शन नहि केलथि त बुझू मिथिला नहि घुमलथि कहल जाय छैय कि विद्या के विद्यापति के साक्षात महादेव जे छैय दर्शन देन
दर्शन ओथे देने रहथिन हँ ताहि दुआरे ओ मन्दिल मन्दिर एत प्रसिद्ध छै आओर विद्यापति समारोह विद्यापति समारोह होइ छैय टाइम टाइम प
हँ हँ टाइम टाइम पर होय छै
चल
एतय के एतऽ छठो पूजा बहुत प्रसिद्ध छ
हँ हँ बि पूरा बिहार के छठ पूजा प्रसिद्ध छ ओना मिथिला मे तऽ सभ पाबनि बहुत मोनसँ कयल जाइ छ जेना एखन मधुश्रावणी अबै वालला छ
हँ एखन मधुश्रावणी अबे वला है जी जी सावनके भी बहुत वर्णन छ
हँ मिथिलाके लोक तऽ बड्ड नीकसँ पूजा पाठ करैत छथि एहिमे तऽ कोनो त्रुटि नहि छ
हँ पन्द्रह दिनके सा सावन होइ छ ई मतलब मधुश्रावणी पन्द्रह दिनके होइत छ
हँ ह मधुश्रावणी पन्द्रह दिन के होइ छै जहिमे नव विवाहित सब जिनकरसके नव विवा भेलताै नहि भेल से सब पूछता है तु बिसार
ह विषहारा पूजल जाइ छ
फूल लोड़ कऽ अनत ह मिथिला क ई सब परम्परा छै ओर सब कहियो चाह पीलहुं
हँ चाह पी लो अहाँ पी ल
हमूँ चाह पीिलहुँ आब जाइ छी कनि भानस कब
नास्ता भऽ गे
नहि नहि एख नहेबो नहि केलहु हेँ पूजो पूजा करब नहायब बड का काजक एता छै बडड काज रहे छ
खाना पीना बनि गे
खानो नहि बनल आब जाइत छी चढ़ाब आइ पूजो पाठ नहि भे आइ क नहि सिम्पले बनेबै देखै छियै दालि भात चोखा भुजिया किछु बनेब आ लेट भऽ गेलै कनिक बच्चा सबक गर्मी छुट्टी छलैया एहिसँ स्कुल चालू भेलै आब एक दू दि कनि एडजस्ट करऽ मे टाइम लगत
तऽ दालि भात तिलकोर के तरुआ खमहाउर के तरुआ ई सब बना ल
नहि हँ नहि नहि ई सब बनले रहै काल्हि मंगल रहै ने व्र तिलकोर बनिते रहैत छै हमरा सभके खूब तिलकोर भेटैत छ ओर हमर मिथिलाके तऽ तरुआमे प्रसिद्ध तिलको ह तऽ तिलकोरक तरुआ बनते रहैत छै ओना एखन समयक अभाव अछ तऽ जाइ छै सि पहिले खाना किछु बनायब फेर बच्चा सबके इसकुलोसँ आनऽके रहै छै फे पूजा छै घरक काज छै बड का
इसकुलो सब खुल गेलैए आब तऽ कन समय के अभाव भए जेतै हँ ह
आ एखन तते गर्मी छै जे तरुआ तरुआ खायके मोन नहि होइ छ
हँ इहो बात छ
गरमी कनि बेसी छ
ने दू दिन से ओना मौसम बड नीक भऽ गेले
हँ कनी बारिश तऽ आब शुरू भेलैए लेकिन तैयो गर्मी तऽ लगबे करै छै तेल मसाला जतेक बेसी नहि खााय ओतेक नीक बात छै
गर्मी के समय मे गर्मी नहि लगते ठणडा के समय में ठं्डा नहि लगते बारिश के समयमे बारिश के मजाने सब मौसम के अपन अपन मजा छै
ठंडा तऽ कनी मनी नीको लगै छैेलई कनी गर्मी बेसी नहि नीक लगैत छै तहिमे गर्मीमे गामव सभमे जे छै जे अपन मिथिला क्षेत्रमे एखनोहु लाइटक बड़ अभाव छै
तऽ आब तऽ सोलर सरकार गवर्मेंट लगवा रहल छै
एखन लगवा रहल छी लगलेया नहि ने लाइटक एखनो एक राति बारिश होइ छै तऽ गाम मे चार
नहि नहि बहुत ठाम लाग चुकल अ एखन हमरो अगल बगल मे
ओ लोक सब अपने लगबै छै कोनो सरकार नहि लगबा रह किछु लोग अपन लाइटक
किछ लोक के पाय लागे छै आ किछ सब्सिडी भेटे छै गवर्मेंट के तरफसँ गवर्मेंट भी सहयोग दै छथिन हँ तऽ आइ काल्ह देखै छियै लग तब हमरा अगल बगल में चार पांच ठाम लाग चुकल हे एखन न नहि लगबेलों हें लेकिन प्लान कऽ रहल छी कि एकटा सोलर लगवाउ अपना छत
हँ बिलकुल लगवा लिअ फ्रीके भेटै छै तऽ किए कि नहि लगबाय
आत्मनिर्भर मिथिला बनाउ
आत्मनिर्भर मिथिला सोलर लगेल से बन जेतै
किया नहि एेतै अहाँ अपना एहिठमा बिजली उत्पादन करबै कदम तऽ अहाँके उठाबऽ पड़त ने
उठाउ पहिले अहाँ तखन दोसरके सजेशन देबै
नहि नहि खिसिआ कियाक गेलियै खिसिआ किया गेलियै
नहि अगर हम लाइटके बारेमे कहलहुँ गाँवमे लाइट नहि रहैत छै तऽ नहि रहैत छै
गाँव मे लाइट एक दिन अगर हल्का बारिश होइ छै तऽ चार चार दिन लाइट गाँवमे नहि रहै छै शहर मे कनि मनी रहबो करै छै लेकिन गाम मे बिल्कुल नहि लाइट चार चार दिन नहि आबै छै एखन चलू गर्मी मे सोलर काज करतै ठण्ढीमे जखन रौद नहि होइ छै तखन कोन सोलर काज करतै गर्मी मे चलू कूलर पंखा के काज नहि होइ छै ओर तऽ बहुत चीज छै लोक हीटर तऽ ठं्डियो मे जरबै छै पैन त पैन त लोक त बिजलीए से पीबै छै तऽ सोलर से कोनो पैन थोड़े न पी लेतै
एखन लोडो बड्ड भऽ गेल छै ने भार बहुत भऽ गेल छै बिजली विभाग पर गर्मी मे कनि विशेष भऽ जाइ छै
तऽ विशेष भऽ जाइ छै कि मतलब ई थोड़े ने छै चार चार दिन लाइट नहि एतै
तऽ कनि कटौती करै छै सरकार
नै न एते सौंसे शहरमे कहाँ कटौती होइ छै गामे किया चार चार दिन अगर कतौ तार टूटे छै तऽ एक एक सप्ताह दस दस दिन लाग जाय छै
हँ ई सब के कनि असुविधा छै एखन समय लगते एकरा सबके ठीक होय मे
एखनो लाइटक बिजलीके बड्ड अभाव छै गाममे
सुधार भेल हए
नहि बिजलीमे तऽ एखन कोनो सुधार नहि भेलै हँ गामक लोक आब अपने सशक्त भेलैए जे हँ ठीक छै आगू कदम उठबैत छै किछु करय लेल बाँकी सरकारके तरफसँ एखनो मिथिला क्षेत्रमे बहुत चीजक अभाव छै
हँ समय लागत आब लोक जागृत भेलथि हँ
मिथिला के लोक अपने बड मेहनती छथि तहि दुआरे नहि तऽ शहर के लो चार दिन आबि कऽ नहि रहि सकै या गामक लाइटक ई स्थिति छै एखन गर्मी म ओतऽ गाम मे रहय बला अपन एडजेस्ट क लै छ
हँ ई बात मे कोनो शंका नहि अछ
शहर मे अगर दू दिन लाइट नहि रहे तऽ त्राहि माम मच जेते लोग पानियो नहि पी गाममे तऽ एखन कल पोखरि इनार छै तऽ बड़ नीक लोक अपन कतहु ने कतहु मैने
जी जी जी जी बिलकु
सएह सब बात छै ताहि दुआरे तामस भए गे जे गाम मे लाइटक अभाव छै अहाँ कहै छिय सोलर प्लेट देतै सरकार तखन न पूरा फ्रीके तऽ नहि दैत छै आब चलू अहा ल पाइ य तऽ अहाँ आधा सब्सिडी दऽ केऽ लगबा लेबै जे बहुत गरीब छै ओ की करतै ओकरा नहि गर्मी लगैत छ केओ नहि मनुख छ
हँ हँ बिलकुल सही बात छ बिलकुल सही बात छ
सएहसब बात छ
लेकिन आप स
गामक लोक जकाँ शहर के गामक लोक एकर कां पात साग पात किछु खा कऽ अपन दिन बत
जी जी जी बिलकुल बिलकु
टि भी छ मिथिला मे जेना आब एखन बारिश शुरू भेल एखन पानि होइत छै आब दस दिन बाद बाढ़ि एत कतेक ठाम बाढ़िसँ सभ परेशान भऽ जेत बहुत तबाही छै एखन मिथिलाम केना कहलए सरकार नीक काज करै छै एखन बहुत ठाम छ आ बाढ़िसँ लोक गर्मीसँ परेशान छलै फेर बाढ़िसँ परेशान हेतै जकरा जे हेतै ओप जेह धान रोपनी किछु भेल हेत
हू हू ह सही बात छ
छै कनी दिक्क एखनो पूर्ण रूपस मिथिला क्षेत्र मे ओतेक नीकसँ नीक कार्य कयल जाय छै ध्यान नहि देल गेलय एखन
हँ एकरा विकसित होइमे समय लगत हू बड्ड समय लगतै हू हू बड्ड समय लगत आवश्यकता छै जागरूकताक
तहि दुआरे कनिक परेशानी होइ छै लाइटक अभा बड्ड किछके अभाव छै रोड सब पर एतेकके पानि लागल रहै छ घर से निकले के मोन नहि होइ छै छै बहुत परेशानी छै गाम म
परेशानी तऽ छै परेशान
लेकिन जे जतय रहै छै ओतहि लोक डाइजेस् एडजेस्ट करै छ
हूँ सही बात छै
स सब बात छै ता अहासभके रौद छ
न रौद तऽ हल्का फल्का उगल हे मेघा